अहाँ केहन छियै सखी
ह नीक छिय अपन कैसन छै सखी
सभ नीके छै सखी आउ कहूँ
भोजन कुछो नहि बैठल छियै
हँ भोजन पानि भए गेल
हँ सब भोजन पानी सब भए गेल अब रात के तैयारी होइल छै
अच्छा अच्छा हँ बढ़िआँ छै ई सब तऽ बात बाल बच्चा सभ
बाल बच्चा सब नीके छै अपन कहूँ अपन बाल बच्चन कैसन छै
हँ हमरो बाल बच्चा सब नीक छै आउ कहू
आहाँ क कहू आप कहू आज तो छुट्टी छै
हँ
राष्ट्रीय छुट्टी छै गांधी जयन्ती के बधाई आपको भी
हँ अहाँ तऽ दू अक्टूबर छियै ना महात्मा गाँधी के जन्मदिन पूरा देशमे छूट छुट्टी रहल छै मुद्दा छुट्टीके मतलब खाली सुतल नहि होइ छै
हँ ठीक कहलहु ह ओनो आई कॉलेज से कॉलेज मे छुट्टी मनाय छियै गांधी जयंती के
हँ तऽ कॉलेजमे तऽ प्रभात फेरी भी गेल होल छै ना
हँ
हा सभे लोक तऽ मिलि कऽ गाबै छथिन रघुपति राघव राजा राम छ येही गाना ह बहुत नीक छै ह वैह तऽ गीत गाबै से मोन हँ आ तऽ गाँधीजीकेै असली नाम जानै छहो
हँ जानै छियै मोहन दास करमचंद गांधी नाम छै उनका गुजरात मे जम भेल छै
हँ बिल्कुल ठीक कहलहुँ आ ओकर लोक तऽ बापू भी कहै छलै ने
हँ
हँ किए तऽ ओ पूरा देशके नाम परिवार बुझै छै लए जेना बाप अपन बच्चाके देखभाल करल छै ने तहिना ओ देशके आजादी लेल गरीब दुखीके लेल जीवन लगा देलनि
नसा के सत्य कहल छै बापू ओ कहै छै आँख के बदला आँख देबै तऽ पूरा दुनिया अहंकार भर जाइत
हँ एकदम सही कहलहुँ आ हमरा मोन अछि कि उन्नैस सए बियालिसमे जब भारत छोड़ा आदोलन भेल तऽ हमर बाबूजी ओहमे भाग लेने छलय पुलिस लाठी चार्ज केलकै मुद्रा लोक हाथ त ले उठा लैके ह बस कोरो या मरो कह है जेल चलि गेल
हू अहााँके बापूजी स्वतंत्रता सेनानी छहल हमार तऽ गर्व भर रहै छियै ने
हँ ओहेमे समय खादी पहिरब विदेशी सामान के बहिष्कार करब ई सब आम बात छल
हू
तऽ गांधीजी कहने छलए कि खादी गरीबके रोटी छिए मने चरखा चलाके सुत कहतउ ओकरासँ कपड़ा बनब तऽ देशके पैसा देशेमे रहत
हू, एते ओ कुर्ता पहीने गांधीजी तऽ कुर। तऽ खादीके कुर्ता ना पहिने छियै।
हँ, तऽ बहुत सुन्दर लागै छै, देह गाँधी जी खाली नेता नहि छलै। ओ शिक्षक छले ओकरा एगारहटा वर्द छले। सत्य अहिंसा असत्य, ब्रह्मचर्य, असङग्रह। सँ शरीरश्रम आ स्वाद स्वतन्त्र, भयवर्जन, सर्व धर्म सम्भाव स्वदेशी। इएह सभ भेललै।
हू, तऽ सर्व स्भाव मानव। आ छुआछुत मिटावे वाला छै।
हँ, ओ तो दलित भाय बहिनके हरिजन नाम देली ने। कहलनि कि भगवान के लोक खुदर ओर। टाँटी साफ कयलनि आश्रमे तऽ कथय पाग नेता एहन करत।
नै ई बात हमरा। बहुत प्रभावित करे छै, आंखो समाजमे। भेद भाव अछि। हम सभके बाबूजी। सच्ची सीख। लेबेके चाही।
कि। हँ। तऽ सादा जीवन उच्च विचार। तऽ गाँधीजी के धोती देहके एकटा चश्मा मुदाापर विचार करू कि हमर एकटा सँख़ा होय आइके जमाना मे तऽ सभ मोबाइल इन्टरनेट तेज रफ्तारमे अहिसाँ काज कोन चलत हाँ ना।
अइ तो आजके जमाना मे सभ मोबाइल इंटरनेट। तेज रफतार। अहिंसाँ काज कोना चलत।
हू। तऽ सवाल तऽ बढ़िआँ पुछलहुँ ने देह अहिंसा माने कर एतने छै, होइत छै। अहिंसा मने साहस। गालपर थप्पड़ का के दोसर गाल आगू करबमे। हिम्मत चाही आइ ओ दुनिया मे मार्टिन लूथर क। नेल्सन मंडेला गाँंधीके रास्ता पर चलके साफ भए गेल।
हँ, हम नौ पढ़ल छी अमेरिकामे। काल गोराके लड़ाई गाँधी जी के। तरीकासँ जीतल गय।
हैं, इहे ते तहिना तोरो कॉलेजमे झगड़ा होइ छै। छै, ने फेसबुकप उल्टा सीधा बात होइ छै। तऽ अहिंसा के प्रयोग तऽ ओ भेल तऽ एहि सभ बात जे चुपचाप। हो जाइ हइ तऽ कोइ दिक्कत नहि होइ छै।
हँ एहिही सभ बात सही छी। मुदा। कखनो कखनो लागै छै जे दुनिया हमर कमजोरी बुझत
हँ गाँधी चौक है हइ जे कमजोर नहि बुझिकऽ अंग्रेज सरकार ओहोसँ डरैत छलै कि कि आ कऽ ओकरा ते दबाव सकै छलै ने लाठीसँ विचार केहेन मरल जाइ छकै
हॅंम बुझी गेलो हू अथी गाँधी जी के सत्य के प्रयोग किताब हमार बहुत नीक लागल ओहि मे ओ अपन गलतियो खुल के लिखले छारली
हाँ हम आइसँ तऽ शुरू करब जे गाँधीजी तीन बार के सिद्धांन छै ने सब अलग अलग सिद्धानत होइ छै बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो एकर मतलब की होइ छै
ऐसे हेहै सब शुरू करब गांधी जी के तीन बानर के सिद्धानत बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो
हँ तऽ एकर मतलब ई हइ न जे अह मद लेब एकर मतलब ई छै जे खराब चीज के अपन जीवनमे जगह न देब जैसे टी वी पर होइ छै ने मार पीट ओकरा कम देखब नीक किताब पढू नीक लोकसँ से सङ्गत रहत इएहे सब
मोबाइल मे तोरा पूरा दिन रील देखै रहल छी समय बरबा द होइ छै ई सब नाई कराबू
चरखा के जगह मोबाइल आबि गेले ने मुद्दा चरखा समय बनाबे छल मने मो मोबाइल समय आइ खाइ छै दिनमे एक घण्टा मोबाइल बन्द किछु रचनात्मक कर जहिसँ पौधा लगायब किताब पढ़ब आ अहाँ दादीके सेवा कर
हँ आइ गाँधी जयन्ती के संग लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती टी भी छै ने
हँ हँहँ हँ एके दिन दुनू महान पुरुषके जन्म होल छै न शास्त्री जी कहने छलै जय जवान जय किसान तऽ मने गाँधी जी ग्राम स्वराजके सब अपना देखने छलै तऽ दुनूके रास्ता एके छलै मने गरीबके उत्थान
हँ हमरा गाममे ई तऽ स्वच्था अभियान चलले सब मिल के नाला साफ कै के लो प्लास्टिक चूने इोयो तऽ गाँंधी जी के स्वस्स तऽ भारत सपना रहल छियै न
हँ ओ बिलकुल आ कहै छलै कि स्वचता स्वतन्त्रतासब बेसी जरूरी छै जे गाम साफ रहत बिमारी कम होइत पढ़ाइमे मोन लागत
हू सही कहा छू
आर एक आध कहैत छियै, कि हमरा किछु दोस्त कहैत छै, जे गाँधीजी देशके बँटवारा रह। रोकी छै, ठीक छै, तऽ इतिहास के समझब जरूर। गाँंधी जी आखरी दम तक बँटवारा के विरोध केलनि ओहो। अनशन पर बैस गेल हदरग। काब लेल तऽ नोखाली जे होइ छै, ओकरा बाद देशमे शान्ति आय। तऽ ओही अहिंसा नहि चाहते छेले न। मने हम बुझी छिये, कि ओकरा गाल पर जे मारता, तो दोसर आगू गाल करे वाला बात मोन। पड़ै छै, कि आइ के दिन हमर सभके प्राण लेबाक चाही। तो ई प्राण लेब। इएहे सभ होइ छै, तऽ रोज एक घण्टा बिनाके मोबाइलके रहब। आओर हफ्तामे एक दिन श्रम दान करब कखनहु झूठ नहि बाजायब। आओर मम्मी पापाके पएर देबामे तऽ इएहसभ बढ़िआँ निक काम होइ छै। जे गाम मे बच्चाके नि शुल्क। पढ़ा है, जेना पहिले पढ़ाबै छलै, गाँंधी जी कहे छलै स। शचछा, ओ जे चरित्र बनायब। आ न तऽ चलू आइ दुनू गो। ओते मिल के ने सभ बढ़िआँ बढ़िआँ निक निक काम करब ठीक छै, ठीक। अच्चा सखी हमर एगो कॉल आबैत छै, ठीक ह बादमे बात करब।
ठीक, ठीक, ठीक।